हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
सब ठीक छै
आइ हम सोचैत छलहु जे जीवनमे गलती करनाइ ई खराब बात नहि बल्कि ओसँ किछु नह सीखनाइ सबस पैघ गलती होइत अछि
बिलकुल क्यूंकि हर गलत मनुष्य के एकटा नया अनुभव दैत अछि जे भविष्यमे बेहतर निर्णय लेबामे सहारा सहायता करैत अछि
बिलकुल बहुत लोको गलती भेला पर निराश भय जाइत छथिन आ फेर प्रयास करना ह छोड़ी देत
हँ मुदा सफल व्यक्ति गलती के हार नहि बल्कि सुधार अवसर मानैत छथि
हमरा लगे त छी जे जे व्यक्ति अपन गलती स्वीकार करै तो ओ बहुत जल्दी आगे बढ़ि सकै छी
से कहलहु अपन दोस्त सीक करबा लेल साहसँ सही चाही, ई गुण सभमे नहि होइत अछि।
काल्हि हम एकटा प्रेरणादायक कहानी पढ़लहुँ, जतऽ एक व्यक्ति लगातार स असफल भेल, मुदा हर बेर अपन गलती सुधारैत रहल।
हँ, अन्तमे ओ सफल भेल होइत, किएकि लगातार सुधार। सफलता दिस जाइत अछि।
सच कहू तऽ स्कूल हो, नौकरी हो या व्यवसाय। गलती सभ जगह होइत अछि।
बिल्कूल मुदा ओहि गलतीके दोहराइ सही नहि मानल जाइत अछि।
बिल्कूल हमरा लग तऽ छै, जे अनुभव किताबसँ नहि अपने गलतीसँ बेसी भेट दैत छै।
हँ क्यूकि अपन अनुभव जीवन भरि याद रहैत अछि।
हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो
मुदा गलती छिपलेजे समस्या बढ़ैत अछि। सरकर करला से समाधान निकलैत अछि।
बिल्कूल हमरा बुझायत अछि जे आलोचना सेहो कतेको बेर सुधारक अवसर बनि सकैत अछि।
बिल्कूल आलोचना से सकारात्मक सोच से सुनल जाय बहुत किछु का अभसर भेटत अछि
सफल लोक अपन असफलता पर। सोइ रोइ नय छथि बलकि कारण खोजैत छथि।
हँ कारण बुझला बिना सुधार सम्भव नहि अछि।
बिल्कुल, कहलियै हम सुनलहुँ जे महान वैज्ञानिक। सेओ हजारो गलती करलाक बाद सफलता प्राप्त केने छलाह।
ई साबित करैत अछि जे धैर्य आ निरन्तर प्रयास सफलता। केर असली आधार अछि।
हँ हमरा विश्वास अछि। जे गलती सँ डराय के बजाय ओकरा सँ सिखबाक आदत बनाबय चाही
बिल्कूल ओहि से आत्मविश्वास बढ़ैत अछि। आब व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनैत अछि।
हेलो
हेलो
हेलो
जीवन जीवनमे हर दिन किछु नया सिखबाक अवसर भेटैत। रहेत अछि हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हलो हलो हलो
हूँ बोला बोला
जीवन मे हर एक दिन किछु नया सिखबाक अवसर भेटैत रहैत अछि
हँ आ जे व्यक्ति सिखनाइ बन्द करि दैत अछि ओकरा विकास सेहो ओतहि रुकि जाइत अछि
सही कहलियै गलती जीवनक अन्त नहि बल्कि एकटा नया सुरुआतक सांकेत होइत अछि जे हम अपन गलती स्वीकार ओकर कारण बुझी आ सुधार करैत आगाँ बढ़ब निश्चित रूप से एक दू सफलता अवश्य प्राप्त करब
बिल्कुल बिल्कुल आय हम एकटा महत्वपूर्ण विषय पर सोचैत रहलुँ हमरा लगैत अछि जे जीवनमे गल ती कोनो खराब बात नहि होयत अछि बल्कि ओहि गलतीसँ किछु नहि सिखनाय सभसे पेघ एक गलती मानल जायत अछि
बिल्कुल आय हम एकटा महत्वपूर्ण विषय पर सोचैत छलु हमरा लगैत अछि जे जीवन मे गलती करनाय कोनो खराब बात नहि होइत अछि बल्कि ओहि गलती से किछु नया सिखनाय सबसे पेघ गलती मानल जयबाक चाही क्यूकि सिखल व्यक्ति हर दिन पहिने से बेहतर बनैत रहैत अछि
बिल्कुल सच कहु तो बहुत लोग एक बेर असफल होतय अपन आत्मविश्वास गवा दैत छथि हुनका लगैत अछि जे आब सफल
सच कहू तो बहुत लोक सच कहू तो बहुत लोग एक बार असफल होयत अछि अपन आत्मविश्वास गवा दैत छथि हुनका लागैत अछि जे आब सफलता हुनका लेल सम्भव नहि अछि आ एहि सोचक कारण ओ फेर प्रयास करनाय छोड़ि दैत अछि
हँ मुदा सफल लोकक सोच बिल्कुल अलग होयत अछि ओ असफलता से हार नहि मानैत छथिन बल्कि एकटा एहन अवसर मानै छथि जाहिसँ ओ अपन कमजोरी बुझि सकथि आ गलतीका प्रयासमे बेहतर प्रदर्शन करि सकैथि
हमरा लगैत अछि जे अपन गलती स्वीकार करनाय बहुत पैघ बात होयत अछि बहुत कम लोक एहन होयत अछि जे बिना बहाना बनाने खुला मन से कहि सकैत जे अहाँ ई गलती हमर छल
बिल्कुल बिल्कुल सही कहिलुँ अपन दोष स्वीकार करबाक लेल साहस ईमदार ईमानदारी। परिरिपक सोच जाइ। जे व्यक्ति अपन गलती स्वीकार करबाक हिम्मत रखैत अछि ओ धीरे धीरे सबक विश्वास सेहो जीतैत अछि
काली हम एकटा प्रेरणादायक कहानी पढ़लहु ओहिमे एक व्यक्ति लगातार कतेको बेर असफल भेल मुदा हर बार ओ अपन गलती नोट करैत छला ओकर कारण खोजबैत छल आ फेर सुधार अगिला प्रयास करैत छल।
हँ आ अन्तमे निश्चित रूप से ओ सफल भेल होय क्येकी लगातार सीखनिहार आ अपन आपके सुधारनिहार व्यक्त ती से सफलता देर सबेर जरूर भेटत अछि। मेहनत आ सुधारक मे हमेशा अच्छा परिणाम दैत अछि
साच कहू त स्कूल हो कॉलेज हो नौकरी हो व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन गलती सब जगह होइत अछि एहन कोनो व्यक्ति नहि अछि जे जीवन मे कहियो गलती नहि केना हो
बिलकुल मुदा बुद्धिमान व्यक्ति ओहि गलतीसँ बार बार दोहराबै नहि रहै छथिन ओ एक बेर अनुभवसँ सीखिके अपन जीवन शैली
हेलो हमरा लगैत अछि जे अनुभव किताब पढ़लास कम बल्कि अपन गलतीसँ बेसी प्राप्त होइत अछि जखन स्वयं कठिन परिस्थिति से गुजरैत छी तखन असली शिक्षा भेटैत अछि
हँ कियकि अपन अनुभव जीवन भरि याद रखैत छथिन दोसरक सलाह कतेको बेर भुला जाइत छथि खुद अपन गलतीसँ भेटल शिक्षा बहुत दिन धरि मन मे बसल रहैत छथिनी
बहुत लोक समाज आ लोक लोकलाज डर से अपन गलती छिपाय चाहैत छथि हुनका लागैत अछि जे लोग जानी जेते सम्मान कम जाइत
हँ मुदा वास्तविकता ई अछि जे गलती छिपला स समस्या आरो पेघ बनैत अछि समयपर स्वीकार कयलासँ समाधान जल्दी निकलैत अछि आ लोक से इमानदारी सम्मान करैत अछि
हमरा बुझाइत अछि जे आलोचना सेहो कतेको बेर सुधारक अवसर बनि सकत छी जे केओ सही निय नियत आ अमर कमी बताबैत छथि ओकरा नकारात्मक नहि मानबाक चाही
बिलकुल बिलकुल जे आलोचना के शान्त मन से सुनल जाय आ ओहिपर विचार कयल जाइ तऽ व्यक्ति अपन कमजोरी पहिचानी सकत छति आ धीरे धीरे स्वयं के बेहतर बना सकते अछि
सफल लोग अपन असफलता पर बेसी दुखी नहि रहैत अछि ओ समय बर्बाद करबाक बजाय ई सोचैत छथि जे आखिर गलती कतय भेल आ अगिला बार की सुधार करबाक आवश्यक अछि
ह्म बिलकुल कियकि कारण बुझला बिना सुधार सम्भव नहि अछि जब बीमारक कारण नहि बुझब तऽ सही इलाज सेहो नहि भए सकत ठीक तहिना गलतीके कारण जाननाइ जरूरी अछि
कहली हम सुनलहु जे दुनिया के बहुत रासमहान वैज्ञानिक उद्योगपति
हेलो हेलो ई स्पष्ट करैत अछि जे धैर्य निरन्तर प्रयास आ हर सफल असफलतासँ सिखबाक आदत व्यक्ति के असाधारण सफलता तक पहुँचा सके